यो नमस्कार यो।
नमस्कार नमस्कार।
अहुके टहल लै गेल कि? अहुके जेस मतलब इनकम देख के रहल नै गेल।
दुउर इ सब जबरदस्ती अहाँके की कहू। सबठामसँ सबठाम सँ अहाँ जीत कऽ आबि जेएब
हँ।
घरमे अहाँके हारैये पड़त।
तैहिया तऽ अहुके जोइड़ देलक जबरस्ती नै।
कि करबै अहिना दुनिया चलै छै।
पैसाल पैसाके इनकम तऽ भेले हेन। कोमलस कोमल सेहो भेलैय तीसरा करेबा कोमल के तीन सौ टका भेलै।
उमा दीदीके भेलै उन्नीस सौ सँ दू हजार टका। बुच्ची क बुच्ची कते भेलऽ?
आदर्श
पच्चीस सो के लगभग मे छैय।
बढ़िया भेलै यौ कम नहि भेला ल लैब लऽ लगैया एक महीना भेलै चालू भेला।
रातिमे अहाँके रातिमे बीसटा अहाॅं काज रहैन हुनकर देल तऽ ओहिमे अहाँके सत सतरह टा केलियै तयमे एगारह टा सही भेलै। ‍ फेर छऽ टा जे सही करबेलियै नऽ टा
हुं।
तऽ ओहिमे तकर बाद जाके ओ फेल्ड क गेलै पता नहि आब की भेलै से
ट्रांसक्रिप्शन लिखे वाला मे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग वला मे
लिखै वला मे। ऑडियो ऑडियो ऑडियो आयल छलै।
हूँ।
ओकरा अहाँके लिखै के छलै।
देखियौ अथी के चांस कनि बेसी होइ छै उं गलती के चांस लिखै मे बेसी बढ़ै छै। कियाकी तऽ एक बचे केने छलियै ने ओ घर वला पर।
हुं।
तीन चाइरटा हमहू केलयै चाइरटा में दूटा गलती भेलै दुगो सही भेलै।
हॅं तऽ मैथिली लिखै में समस्या तऽ आबै छै।
मैथिली हम अहाॅं सब बाजियो नै पबै छियै।
हमहूँ तऽ आइ भोरसँ छी अहांके बाबूके चक्करमें खेते पर।
नै ओ छलैये लगभग एक डेढ़ बीघा अहाँके पानि में पानि खेतमे छै
हँ।
तऽ केना बिया नै छलै जे ओकरा रोपैन होयतै।
हॅं।
बियाके व्यवस्था केलौं हन कतौ।
हूं।
फेरो आय उएह ट्रेक्टर लऽ कऽ गेल छलौं हन सबटा के कादो तादो कराके तऽ आबि गेलियै
हँ।
आय एकरा रोपेनाइ ये।
हुं।
भरि लोकक बाबू आब पूछलैथ अहाँके माथ पर चढ़ल जे कोदारि लऽ के एबितऽ कनि मनि आड़ि कोन बना दैतहक। बुझलियै तबाह रहै छथिन, आंए।
कोन कोन खेतमें।
हलो।
हूॅं।
तऽ कोन खेत मे यौ।
अरे बोरिंग वला खेत नहि अय।
कलम लंगका की कतऽ बला
गामे लग मे जेे बोरिंग वाला खेत अछि।
अच्छा! अच्छा! अथी बला छि, अरे ईजे अहाॅंके आ, घोड़क बगलवला।
हँ। घर लकका तऽ भऽ गेलै, बहरि जे नहर कऽ ओहि बगल नहि छै खेत।
हँ- हँ। हँ।
पूरा पड़ते छलैएा सब बेर पानि आबि जाइत छलै ओहिमे।
हू।
एहि बेर नहरमे पानि एलैया नहि।
हू।
भोर सब अहाँके जे छै से, तंग छी ओहि मे।
धार क की हाल, धार धारक पानि बेसी आबि गेल क धार मे की अइबैर।
धार के पानि तेहन नहि बीच मे आयल छलए।
अच्छा।
हँ, लेकिन आब फेर पानि कम हुअ लागल।
बारिश बन्द भ गेले की।
आइत भैर दिन पैन होइते छै।
हँ।
भरि दिन आइ पानी पड़िए रहल छै, कतहु नहि अहाँके साइडो पर जे काज छलला शोहो पर मिस्त्ररी भेजने छललिए दूटा। ओकरा सबके लाइटे नहि छै। बारिश होइत रहै छै तऽ, लाइट कटि जाइ छै ने।
हँ बिल्कुल हँ कै छैर। ब फन कोन साइड पड़ जाय खान।
एहिठाम महिषवराामे छै।
अच्छा! अच्छा! बगलेमे ने।
पचीस भगवानपुरके बात छै यौ, छओ किलोमीटर हेतै बेसी
उम्हाड़का साइड सँ यानि कि म तरफ के साइडट सँ।
मऊ बेहट यौ हमरा काल्हि खन अहाँके बेसी उम्मीद राखू काल्हि त परसू तक हमरा जाय पड़त।
ओ क काम ओऽ फाउंडेशन भऽ गेल।
थोड़े ने भेलै अहाँके गड्ढा जे खोदेेबै। बारिश भऽ रहल छै, पानि भरि जाइ छै गड्ढा मे। फेर ओहिमे काज केना करेबै हम।
अच्छा हँ।
एकटा काज ओमे बुझियौ जे अहाँके। जे एकटा लेबर मे काज भऽ जेतै, ओहिमे पाँच टा लेबर लगतै। आ पानि निकाललियै आब ओ ढलाई करबै तै सँ पहिने फेर बारिश भऽ गेलै, फेर भरि गेलै।
सही कहलियै हँ।
ह ताहि दुआरे आब सेटरिंग ओहिठाम राखल। ओकरा सबके कतहु जोगड़ लगा कऽ सही ढ्ंगसँ राखब।
ओ रखला से फायदा की हयत अहाँके, पानि तऽ मानि लिअ सब पानि हेतै तऽ ओ गड्ढा भरनाइ छै। ठीक यै।
हु तऽ बारिश के मौ सम हरदम थोड़े ने रहतै बेसीसँ बेसी पन्द्रह दिन बीस दिन एक महिना। फेर तऽ काज करैये के छै ने लेने छियै काज तऽ छोड़ि तऽ नहि देबै।
हँ
काज तऽ करहे परत।
हूँ
बहुत बुझे छै ने कम्पनियों बला बुझि रहल छै जे बारिश का मौसम है नहीं हो पा रहा है काम
ब पूर्ना पैस ऐल कि नहि ऐल ओ दू हजार बीस बला
दू हजार बीस बला नहि ऐला।
एहिमे कतऽ अड़चन लागल यै। ओहि बला मे
दुऽ बला मे अड़चन लागल छै अहाँके उ जे ठिकेदार छलै नऽ दारे बला माहोल
बाकी मतलब ओ ओ की कहै छै ओ मतलब की मतलब की देत छै सम्भावना छए कि‌ नहि अबैय के
बबना तऽ छैए है जाबे आस कहय छए जाबे साँस ताबे आस भाबना तऽ रहिते रहै छय। अहा के तऽ जाबे तक हाथ नहि आयल तबे तक की सम्भावना अछि। एकरा बुझियौ बुरले तांबे जाबे नहि ऐले
हँ तऽ एकाउंट मे ऐला के बाद आबि गेल तऽ बड बढ़िया नहि तऽ फेर अहाँके अनसर्टेन या उम्मीद नहि करसकबै यो ह ह एखने ओझा के छलनि फोन ऐल
ह
बात करै लै
ओझा के छलनि फोन ऐल
हँ
दुर्गेश सऽ हम बात करै छलौ है वै कार्य एप्प कऽ
हमहु अखन अहाके सऽ गप करब थोड़े देर मे आब
ह तऽ अहा कहिया चालू केलिये अयमे चालू केलिये
एक सपताह भ गेलए
पहिल कॉल एखन अय
बुझलियै
बाद खुल्ला भऽ गेल एक महीना एक महीना से कतेक कल बर्बाद कऽ देलियै अहा
हू
बुझे ने कहै छिये मैय हमर बेसल रहै छै इन्तजार करै छय आब करत फोन आब करत फोन तऽ बात करते की जकरा संगै जे होइ छै भाषा मे बात से भाषा मे बात करै छै कतबो चाहबै जे मोडिफाय कऽ दि तऽ कनि टाइम लगे छै
नहि जी गप करै लए तऽ अहके जे छै से गप तऽ भइे जाइ छय।
ह
अपने होइ छै से वाला गप ने छै, आ मानि लिअ नॉर्मल कॉल करबे सै आ सब करबै से तऽ बात तऽ बराबरे छै, अहाँ गपे करबै।
हँ से छै है गप्पे
तऽ दस कथी करबै
ह
एहिके आधार से अहाँके मानि लिअ जा पांसटा छै ता आब कऽ कऽ क ओकरा खतमे करबै।
ई कार या जे छै से आ काज केना करै छै यौ।
ए आइ जनरेट ए आइ जनरेट छै बुझलिये नऽ,
हँ
एआई जनरेट छै, ओ आहाँ के मईन लिया, जे जेना हेतै, से त आब ओ देखिन मैथिलीके अहाँके बढ़ावा नै देतै तऽ केना हेतै।
बढ़ावा दै- दैइ के सोहों चाही न।
बहुत सुन्दर छै ने बुझलियै ई मिठास दोसर कोनो भाषामे नइ छय।
हँ
एहि भाषामे मिठास छै, अपनापन छै, से दोसरमे छैय
नाह -नाह बिल्कुल नय
तराकवला बोली छै, दोसरके मैथिली बहुत नीक भाषा छै।
हू ह
अहाँके सरकारो सब एहि पर ध्यान नहि दऽ रहल छै। चा सबके ध्यान देबाक चाही। बुर त देनै छिय लेकिन आब जे होइ।
कह खतम नइ भेलै लेकिन आब खतमे मानु
जे - जे -जे लागऐ एबेर अहाँके आम ताम मे तोड़ ने देल्थ कहेऐ जे गिरतो। निचा सेह आम खो अइबैर
हम खैबे ने करबो त हम की कहुं।
ठीक छै आहाँ किया नै खेल्नु
हम आम खैबे नहि केलहु एह बेर -
आम ने खेलउ यो से किए
ब
ओ आम पूरा बेच देलियै की
हुं
गाछ रेट तऽ तोड़ क लोे
आजी आयल रहथिन ओ जे लऽ गेलखिन से लऽ गेलखिन बाँछी अपन घरमे अबैत छै, सभगोटा खाइ जाइत रह छथिन। हम एहिवर नै खेलिए गैस दुआरे
गैस बइन जाइ की बेसी
हमें गैस होइते छै, की।
ह त बस गाड़ी बैसना हर आदमी त फेर कर छैन।
ह ऑनहिये हमरा गैसेटा से डर होइए गैस जे पेट मे भरल रहत त डारह दुखैत गर्दैन दुखैत हाथ दुखैत पैर दुखैत बहुत तरह के दिक्कत
हम्म हुम्म्म हँ त गैस ले गैस त बदला जरूरी छै हँ छुट्टी लेब काम पकड़ लेलहुं हन जयपूरी वेस्ट ए मे बहुत दूर छै
कनक पूरी
जनक पूरी वैस्ट बाकी चालू केएलि ह देखै छियै आब गुडगाँव जे राजे हेते आपन जेते अ कर्मी कइले करब
हाथ छोड़ला के बाद भेटनाइ मुश्किल भ जा छै ने आद
बिसलबा अपन आटा चाउर दालि जे दूरकरत से दोसरे के किया ने ओ अबै छै सल्हते कम से कम
हँ